हुँ गेम तोहर खतम भेलो की नइ गेम तोहर खतम भेलहु
नई
ओमे पाइ कटै छै
कथीमे
गेम मे
भक
पूरा नइ खेलबै तऽ हुनका पता छै बीस रुपया डेली कटे छै पूरा गेम नइ डेनलोड करै छिय तऽ मजाक क रहल छी
अच्छह सुन
की
किछ बजबै तऽ चलतै
किछ किछ बाते सँ तनीमे ठोक बता छै तहन
हूँ
हमर अबाज सुनै दै छौ
हूँ
बीच बीचमे किछो किछो बाजैत रह
माथा दुःखा बरी जोर माथा हू बुझलिये
हुँ हुँ
कनि हमरा माथ क दबा कभि माथा कऽ दवा
की भेलै तोरा
हूँ हूँ
हूँ हूँ
हूँ
ठीक कर ल ठीक कर तऽ ने
हँ
गेट लागल छै कि नइ गै
हँ नइ
ई वाला न गे जाली वाला गेऽ मेन गेट हुँ ह्म कथी फड़लही गाना सुना मैथिलीमे हूँ हू हुँ हुँ हँ हूँ
ह्म
कट गिली गोरी
आइ
सुतअ दे गे चल नऽ एटोक काज कर प ओऑपेशनमे ह ओ फ्लिपकार्ट वलाा क आएगा
रूक हमहु काटै छी